हेलो
हलो
हँ सखी की हाल
ठीक छै सखी अहाँ ठीक छियै
हँ हँ हमहुँ ठीक छी और कहियो केना आइ फुरा गेल फोन करे के
कहलियै बैसल छियै तऽ गप कहलियै बौआ सभ ठीक है
हँ बौओ सब ठीक अछि की कहू आ बौआ के पोलियो छलैया न सुइया लगलिय से परेशाने छै
अच्छा
कोरे मे रहै छै नीचा मे राखै छियै कि कानऽ लगै छैय एखने फेर सुतलै कोरेमे अछि सुतल
ओहो और गाम घर मे तऽ भोजो यै आय
ऊं भोजो छै
हँ हँ आई भोज अइ पूरी तरकारी के
हमरा कीउन लो अहीं सब जायब हम थोड़ ने जायब
नहि नहि तैयो भऽ सकैए दऽ दैत
एते पारस
भऽ सकैया
हँ तखन तऽ बढ़िए छै महो महो भऽ जेतै तखन तऽ
हँ हँ
अहाँ के सब जायब जायब कि नहि
नहि नहि आई व्रत नहि छै लेकिन हम नहि जेबै
किया
हम आब नहि जाइत छियै नोत खाय लेना तऽ केना जेबै
किया अहाँ पैघ भऽ गेलियैए आब
हँ हँ
ह कि बियाह दान ठीक भए गेला सुनै छलहु हेँ बियाहो दान ठीक हेवाला यै ्
नहि नहि अखन तऽ ह
अखन नहि
नहि नहि
आ आर बाबा दाय सब ठीक छैथ
हँ हँ सब ठीक छथि अहाँ कहियौ ओर सब
हमरो ठीके अछि नवकी कनिआ केहन अछि
बड़ सुन्दर अबितो नहि छियै
एबै एबै देखे ने छियै बच्चे लऽ के परेशान भऽ जाई छै की कहू
अच्छा तंग जादा करैया की
बड परेशान करैया एखनो कोरे लक तऽ बैसल छी की करब
ओर घूमय फिरै लए जेबै आय
नहि आय नहि जयल हैत देखियौ कड़ै छी त एखन नहि कहब खे काल
अच्छा
आ काल्हि खुना जे अथी सो सोमवारी तऽ करैत छियै अहुँ
हँ हँ केने रहियै
हँ तऽ कहिया से अछि सोमवारी अपना सबके
सोमवारी तऽ बीस तारीख से छै पाचो सोम वला
ह बीस सँ बीस तारीख स छै हम तऽ एकेटा करै छियै बिचला करै छियै एकेटा आ अइ बेेर ओहो नहि हेतै कैल
के जे पाँचो पड़ैत छै तकर सबके बीस के हेतै
ओ त बिचला हमर होय छै पाँचो नहि करै छियै जेबै मन्दिर
चलब
कोन मन्दिर जेबय
चन्देसर बाबा मन्दिर
हूं आइया ओतेहे सुनलियै जे एकटा बड सुन्दर भव्य मन्दिर बनलैय कोन मंदिर छै कनि कहू ने
लक्ष्मी नारायण के बनलनि हे मंदिर नीक छै
हँ बहुत आदमी से सुनलीये बड भक्त के लागे छै मंदिर एना छै ओना छै बड सुंदर छै आओर एक बेर जाकऽ देखबै तऽतऽ ने जायब
चलब ओम्हरेसँ देखेबै कनि पूजो पाठ निक स कऽ लेब
हूं हूं चलब हँ
व्रत करब आ पूजे पाठ
हँ पूजे पाठ नहि करब तऽ की हैत तहन व्रते कऽ क कोन फायदा
हँ हँ
हँ
भगवान नहि कहै छथिन देह साथे लैब भगवान कहै छथिन भजन करू भऽ गेलै अहाँ सबके तऽ सभटा व्रत करै छी इहो नहि कहे छी किया करे छी हमरा नहि होइयै कएल तऽ की कहू
नहि की करबै अपन शरीर पहिले देखबै ने
आओर सब
आओर सब ठीके ठाक है चाय पानी भऽ गेलै
नहि चाय पानि नहि भेलयै बुझलियै बौआ कान लगेलै तकरा उठ क दूध केलहुँ अँ सुताल ले खेनहहुँ कहाँ छी कहै छलै हम खा लै लए
अच्छा
तऽ कहलिय नहा जे खा लै छी रोकू कनि आब ई तऽ कोरेमे छै आब उठे हुए तऽ फेर कोना लगतै
अच्छा
हूं हूं बड अथि हो जाय छै त कहियो आओर सब
तब होइए जाइ छै दिक्कत कनि
ह आ एहिबेर का आम बनेलक है कि नहि ह
आम
ह्म्म आम के अचार
हँ हँ अचारो बनेलक मैं अमीलो बनेलक यै अमोटो बनैत
ह हमर अपने बनेलक ऐ
अमोटो बनेलके कनी मनी
अ हमसब तऽ ओ थारी वाला नहि होइयै जे गरम कऽ का पारि लिय तुरत्ते वाल जे होइ छै सेहै कने छलियै बट भऽ जाइ छै ने हुमा के दै ले सबके दैत हथिन ने
हँ हँ
तेइ दौआरे बना लेने हेतत
ताई बनेलकै अचारो आमिलो सब कनी भऽ जाय छै बाहरिया सबके देय ले
हँ हँ बहारिया सबके तऽ इएह पर मोन लागल रहत ई नहि बुझै छै खटनी कते होइ छै लेकिन मोन लागल रहत जे हँ माँ हमरा ई दिये चाची हमरा ई दे जकरा जेे रहे छै गाँव मै तकरा छ लेलै बनबे ले कहत
ह अरकञ्चक सब्जी तिलकोर के तरुआ ई सब के बड़सी
हू बड स्नेह रहै छनि आओर कहियौ अहाँके बहिन सब ठीक छथि बाहरे रहै छथि सभ
हँ हँ सब बाहरे छै
हूं सब आब की सिख लेलकै या बुझलियै की गाम छोड़ि छोड़ि गाम छोड़ि छड़ बाहर भागत
आ नहि कियो रहा चाहे छै गाम
हूँ ह आओर कहीयो आ एकटा गप क ओ एकटा मन्दिर सुनने छलियै एतऽ जेबै
कुन मन्दिर
राम मन्दिर बलैया कतौ उमहर
ह
ओएत काॅलेज नहि य एकटा अथी वाला की कहै छै
अच्छा मैईलामके
अ उम्हर सिजौल सभय मे ए नहि छै तऽ हे मे मन्दिर बनलैया स हँ बड नीक छै बड नीक ओतय गेलासँ हमसब हमसब गेल रही सबगोटा आयल रह हमरा घर मे तऽ गेल रही बुझियो एते नीक मंदिर अएछ कि कहू ओते सुन्दर हम आइ तक नै कते मंदिर घुमैय लए एलहुं हें ओना सब मंदिर नीके होइ छथिन लेकिन हम ओतेक नीक शान्ति बड शान्ति अ पकीएटा छै बीच बस्तीे मे एकको राती जगह नहि छैय बाहर लेक किन ओहिमे शान्ति बड जहन ग घर ओहि मंदिर घुसबै तऽ लगबे नै करत जे कतऽ एलौह
हँ मूर्ति सब केहन छै
मुसरी सब बड़ सुन्दर छोटे छोटे मतलब छो टे नेपैघे पीच चउवा मे ब सुन्दर मूर्ति ओ सब भोला बाबा छथिन राम सीत लक्ष्मण जी छथिन तहनस कृष्ण भगवान छथिन पार्वती महादेव शायद राधा कृष्ण के छनि नीचा में भोला बा के शिवलिंग छनि आब ओतय मैरेजो हो छै बियाह दान होइ छै बुझलियै आब तऽ आब तऽ लोक गाँवो घर में फैस सीख गेले या ने गाँं घर में लोको घर पर नहि करत आ ह की कहै छै विवाह भवन मारेज हल कऽ कहाँ दिन ताहि सभमें करत
ह से तऽ छैहे आब लोग सीख गेले उएहे हॉल सभ मे
ह कहू पहिले केतना एते अपन विध व्यवहार अपना सब मे तऽ कते होइ छै आस आउ विध व्यवहार के खेला बना देलकै आब ओतऽ करत रत भऽ गेलै ई सब बुझे छै जे बियाह मतलब खेनाइ पिनाइ बुझलियै खेनाइ पिनाइ नीक सब भऽ जाय भऽ गेलै पहिलुका लोक बुझे बियाह में विध व्यवहार जे विध केना करल जाइ छै केना उम्हर सब व्यवहार करे या केना हम करबे केना स्वागत केल जाय छै आ तऽ आब स्वागतो होइ छनि बरियाती सबके
नइ नइ
हूँ
पहिले जेना आब थोड़ी छय
ह सबटा बदल गेल तऽ
हँ
हूँ हूँ
पहिले जेना होइ छलै बियाह दान मूड़न उपनयन
हूँ
से कहाँ छी
तऽ कहाँ देने एकटा अथी देखल विवाह भवन छै नहिहे तहि में कहैत छी जे हम अहाँके भागवतो करा देब बुझलियै हँ अथियो करा द क छै जनेउओ करा सकै छी मुड़नो करा सके कहै छी अहाँके घर के जे छोट मोट काज अइ सभटा कऽ देब खाली अहाँसभ इन्जॉय करू आ इन्जॉय लोक की करतै लोक इएह सब मे काज क के लोक बिजी रहे छै ने खुशियो भेटैत छै काज कऽ कऽ भले ही थकान होइत छै ओ थगान दू दिन मे चारि दिन में मिट जाइ छै की लेकिन जे घरमे होइ छै से बाहर हेतै से कहू तऽ ककरो ओर से हेतै
घर के माहौले शादी बियाह में छै
आ देख देखबए गाँव घर में ई सब चीज के प्रचलन भऽ जेतै बुझलियै गाँवो घर के लोको सब स्टेंडर्ड भए जाय गेले या की कहे छै ककरो रहे या नहि रहे देखला सुर पर करहे पड़तै परतें तब भोगतै हँ
अच्छा य की य क केकरो रहैत छै तऽ अपन कऽ लैत छै आ जेकरा नहि रहै छै से तऽ मजबूरिएमे करैत छय
हूँ
हूँ
हमह सब ओहिठाम छल अथि ने उपनयन भए गेल जनउ
हँ हँ जनेउओ भऽ गेल बिआहो भए गेल भाय के बिआह छलनि बाजय छीय त सुनै नाहि छ‌इ कि
केहन छथ केहन छथ कनिया
बड़ सुंदर बर्तन में कारी लागल छ बड़ सुन्दर छै
बड़ सुन्दर चाल स्वभाव सब
हँ हँ चाललो सब बड नीक छनि काज धन्धा सबटा करैत छथि खेनाइ पिनाइ
हूँ तहन तऽ नीक इएह लोक आब चाहैए जे अहाँ सभ रगं के आबै
हँ वएह सबके तऽ वएह रहै छै
हँ आओर सब
आओर सब ठीके ठाक अछि आओर बताबियऔ अहीं
व हमरो ठीके ठाक उएह देखियो भूख लागल देखे छीे एक जहां कोड़ा से उतार लगे छियै कनि कोनो लगै छै पैर झुनझुनाईय लेने लेने
तऽ किनको दऽ दियऔन माता के कोरा में
छथिनहो ने किओ चारि टाप हमरा घरके हिसाबेके अथी छै चारि टा पाँच टा चारि कोना मे घर छै बुझलियै ओ अइ भाग छी तऽ ओहि भाग जाउ ओहि भाग से अइ भाग ओहिमे बीच मे आदमी के आ अथी नहि रहत तऽ आबागहम नहि रहत एनामे जे लोक के किछ हेतै तऽ लोक किछ नहि बुझतै आ एकटा अपना गाँव में दुःखद घटना भऽ गेलै बुझलियै
कथी भऽ गेलै
ओ जे छले की कहै छै उ की कहै छै ओ मीना पप्पा
अच्छा
से खत्म भऽ गेलखिन हे
कत्त
पता नहि कत्तऽ खत्म भऽ गेलख एखनि हम उएह पर उठलहु बौआ कने छले से उठलहुँ पियाबे लगलहुं फे ल जे